हेलो
हँ।
गोर लागै छियै।
खूब आनन्द रहऽ नीके छऽ नऽ हौ।
हँ तू ठीक छोहो?
हँ हमहूँ ठीक छियऽ।
की करै छो?
आँय
कि करेै छोहो?
ओ एखनी एलियै हन घुइम कऽ या आराम करै छियै।
हँ।
खैनी डिब्बा हाथे में छै।
ओ-
बौआ कतऽ छऽ।
बौआ अँगना मे खेलै छऽ।
आ छोटका-
सुतल छै।
सुतले छै?
हँ।
एह
हँ खेलियै आब जाइ छी बनेबे तब ने खेबै।
ओ बनबै लेए बांकिये छइ।
हँ
चाची कतऽ गेलेए।
त ब चाची मोबाइल देखै छथि कहै छियै की खाना बनेबै से बतैबे ने करै छथिन।
आ भाइजी?
भायजी नै जानै छी ओनही कतौ गेलखिन हें। दिवे है बस
आ वंदना कतऽ छै ओ समस्तीपुर मे कि गाँव मे?
ओ त शायद शंकरपुर मे छै।
शंकरपुर मे।
हॅं।
समस्तीपुर नै गेल रहौं।
नै काइल्ह कहबै।
अजीत भायजी के डेरा कतऽ छै?
समस्तीयेपुर मे छै।
समस्तीयेपुर मे वन्दना से तऽ दूर ने हेतै?
हँ।
ह वंदना सब बेसी दूर मे छै की?
हँ।
जैतियै रहे त कनि भेँट कऽ लेैतियै तें पूछलियऽ।
नै दुनू दूर - दूर मे छै बहुते दूर मे छै।
बहुते दूर मे ने।
बन्धना छै ओन्ने पूसा रोड दिस छै कतौ क
अच्छा वंदना पूसा रोड मे छै आ अजीत भाईजी?
अजीत भायजी दोसर दिस छै पर हम नै जानै छियै ओते।
ओ समस्तीपुर तऽ किनये गो शायद बजारे एइछ।
नमहर भऽ गेलै हन होइते पहिलुका स आब नमहर भऽ गेल।
जेना चौड़ाइ जे छै एतऽ से मगरदही पुल लगन से लऽ कऽ आ रेलवे फाटक पार होइ छियै रे गुमती, बस ओकर चौड़ाइये खतम भऽ जाइ छै।
हॅं आ लम्बाइ ठीक। हँ आ लम्बाइ आर बैढ़ गेलै हन लम्बाइ आर बैढ़ गेलै हन।
हँ लम - लमगर छै लम्बा नै हम देखलियै कतेक दूर मे छै से।
बैठ रहलै हन आब।
हच
चाची सँ पूछियौ ने की स खाना बनेतैै।
पूछै छियै तऽ कहै छन नय कहै छै, कहै छै रुखो न देखै छियै। जाइ छीयै देखै छै आब किसब छै तऽ अपना मोने स बनालैला
ह ह ठीक छै त हमे तऽ जेबा भोज खाय लए।
ठिक छैय
बुझलह
ह एखन कथीके भोज ह
ओ बुढ़वा नै मैर गेलै।
हं त भोज एसटाट करु ने कोन बुढ़बा द कहै छीए
ट्रेनमे नै कैट गेलो रहए हो।
हांँ
वएह बुढ़बाके सभ भोज आर करै जाइ छै।
रखले तऽ एरोना
गाँव म छियै नै खयबै ओ भोज ओहो नै नीक होइ छै।
नै
तइदुआरे खाइ लए जैए पड़तै।
हँ
भोज आर नै खायके चाही ओना तऽ मृत्यु भोज नहिए खायके चाही।
हँ
मरलाहा भोइ समाजके अचछा ब पहिला रख वाह
जा
बर केना
आ ट्रेन कैट गेलै आब जाइ छलै रस्तामे ओन्नेसँ ट्रेन अबै छलै।
छिया
आ सिगनल जे छै से अथी देल देलकै नै देलकै देखलकै ने बुढ़वा बुझल नै छ कान के बहीर रहै। त जे चैलते रैह गेलै ओन्नेसँ ट्रेन आबै छलै बुझलहो।
हं
दा
हँ
ओने स ट्रेन अबैइ छलैय आ बुढ़बा चैलते रहि गेलै उहै मे जे छैय से कैट गेलै